हेलो नमस्कार
कार और बतैयौ ने अहाँ की हाल चाल छै
यहाँ के तो बड़ा नीक हाल िय छियै अहाँके ब बतबै छी कैसन हाल चाल छै बोलै छी न
अहाँ से हम बात कलियै ने दू मिनट अन्ठावन सेकेंड तऽ ओ काॅलवा हम उठली तऽ हमरा भ बताबै यहाँके मिनटवा
न दू मिनट कितना कितना एक एक सए मतलब
हँ तऽ उहे ने त दो मिनट अठावन सेकेंड बता रहल छै तऽ ई कैसे हो भेल छै ई कैसे होइ छै
अरे भय छै ने हँ तऽ मने अता पता ऐसिये घिचा उचा के चल जाय छै टाइम
हँ हँ कारण कइसन होल छै अच्छा एकरो के जोर के सााय देते अहाँके अहाँ के तऽ बड़ा रिकॉर्ड बढ़िआ बन गेल छै
अहाँके तऽ बड़ा हम यहाँ के तऽ बड़ा दिन भर बात करै छी पता ने ई रिजल्ट देखै छी कितना मिलै छै ओकरा बाद म मोबइल किनै छी ओही जेतथोड़ा जादा करै छी
अहाँके अच्छा से करवा
पापा पापा पापा को पैसा उतना देने मे भरेगा भरने मे थोड़ा सस्त
हँ हँ हँ कोनो बात न कोनो बात नइ आओर बताइए न अहाँके खाना भऽ गेलई
ह यहाँ तऽ खाना हो गेलय यहाँ बताबै छी न
हँ हमरो खाना भऽ गेलै अहाँके ओहिसे खानामे कथि कथि भेलै
यहाँं त एखनि हैतै चिकन रोटी बिरयानी रोटी आ खस्सी के रोटी और सुअर के रोटी आ बैंग रोटी आउ एखन
अहाँके ओंघियैल छियै का
सही के कहै छियै
अहाँके खस्सी के रोटी आ मुर्गा के रोटी कैसे खायल छियै
खैले छियै फैमिली के साथे
रोटी बनल अइ आटा में ओकरा के अच्छे से बना के मीट आ आटा मे मिक्स
ह तऽ मने ह न अहाँके बात त समझ समझ ने पनियै ने हमर काहेकि हम कहै छी से मने सब से जादे रोटी खैले छियै एक कोन रो टी दूध रोटी जे छै से खयले छियै
ओ अच्छा आओर बताइए अहाँके सबसे नीक खाना मे कोन खाना लाग करय छै।
इहाँ के त लागै छै। बेंग रोटी
ह्म ह्म
खाइ छी। कभी
ह न हम ओ सब न खाइ छी, छी, छी, आओर बताइए न अहाँके खाना बनाबे आ जयतै
अहाँके यहाँ के तो खाना बनाब आ जाइ छी। बड़ा नीक नीक खाना बनाबे छी। भिंडी बना लेवे छी, कोभी बना लेवे छी, और अंडा बना लेवे छी, मछली बना लेवे छी, और चिकेन बना लेवे छी। आओर मटन बना लेबे छी, आओर की की बोले छी, ने अह भिंडी का रोटी, करेला के रोटी, और रोटी बना लेवे छी चटनी बना लेवे छी, सब कुछ बना लेवे छी।
अहाँके अलगे लेवल के खाना बनाउनी हार बढ़िय
हँ
नाअ
ओ हमरा बचपनेसँ टैलेंट छै।
ओ बचपने से मने हुनर छी, ई बनाबैके ने
हँ हँ बचपनेसँ छियै।
अहाँके का करै छी क बोल दै छियै इंगलिश मे बात अहाँके इतना हम सिखाबै छीियै कितना सिखेबै अहाँके
अहाँके प पता छै। ू चारि गो वर्ड छै। ने
हँ, तऽ हमरो से पहिले पहिले निकल जाय छै। इंगलिश मे लेकिन इंगलिश मे वर्डे न निकालै छी, अहाँ के इंगलिश मे एको गो शब्द न बोले छी, नहि तऽ दिक्कत हो जेते सिस्टम के चेक करे मे
इ हँ ई त बात समझी छै,
हँ तऽ हमरा के मजबूरी मे स्वीकार करयके पड़तै
हँ तो इहाँके छी, ने मतलब कहै छी, मतलब हमहहुँ नया नया छी, ने एहिह से
अहाँके नया नया कैसे छीियै इतना अच्छा से बात करै छी,
मने कभी कभी बाइ चंस देख छी इतना बात
वाह कभी कभी बाइ चाान्स इहो तऽ इंग्लिशे शब्द छियै।
इंग्लिश बात
अहाँके शुद्ध मैथिलीमे बात करू तब वही अहाँके अच्छा खासा पेमेंट मिल
ठीक छी आबू बताबै छी न की की खाइ छी
छ आ जे दाल चावल सब्जी खाइ छियै फेर चोखा खाइ छी चटनी खाइ छियै फेर अचार खाइ छीयै हमर अहाँके बता अचार खाइ छीयै फेर आलू मटरके आ पनीर के सब्जी खायई छी य अहाँ के ब बतालू कि हमरा ई बड़ा नीक लागै छै खाना अहाँके समझलियै
अहाँके तऽ बड़ा निक निक खाना बनै छी
हँ बड़ा नीक खाना सबसे मने सादा मे सबसे नीक खाना हमरा लागै छै
सुनय मे आबै छै कि अहाँके आम के सुनै मे आबै छै कि अहाँके आम के बागवानी छियै
हँ अहाँ के तऽ मत पुछि हमरा आम के इतना भगवान छी कि लात धरै के जगह नै छै
कोन कोन आम छियै कोन कोन स आम छियै की
हम लगैले छियै डालमा आम के पेड़ लगैले छियै फेर किस किशनभोग आम के पेड़ लगेले छी फेर जरदा आम के पेड़ लगैले छियै फेर अहाँ से ब मालदेओ आम के पेड़ लगेले छियै फेर सी इ आम नहि होखलै अहाँके तऽ जानते होबै अहोंके लगैले छै त सिपिया आम के पेड़ लगेले छी फेर दशहरिया आम के पेड़ लगेले छी बहुत आम के मने पेड़ लगेले छी फेर लगेले छी छी पेड़ में अलग अलगे ह लीची न लगेले छी अलग पेड़ में लगेले छी छी हम दूगो कटहल के पेड़ लगैले छी
आ लिची मे बताबै छी ने कोन कोन सा वेराइटी लगाबे छी
लीचीमे
हँ की की भेराइटी लगाबै छी
के पेड़ लगले नहि लगले ही नहि छियै। हम लगैले छी अ अ आम के पेड़ आ दूगो कटहल के पेड़ एगो नीमू के पेड़ आ दूगो केला के पेड़ तीनगो अमरुदके पेड़, आ फेर अ दूगो पपीता के पेड़ छै, अ फेर अ एगो हय गुलड़, के पेड़ यानि अंजीर के पेड़।
ह हँ ह
हम हकीकत अहाँ से बोलै छीियै अहाँ के भे कहै छीिय किी झूठ बोै छै, अहाँ हम की कत बोै छी। अहाँके बिहान आके हमरा दूरो फेर देख लेै आ फेर एन्ने देिवाल के जरीमे रहलले छियै अ ल गा के प लगगा के लौका केी इ झाड़ी लग ले छी बारा लगका फड़ल छै। निमान निमान से फड़ै छै। आ फेर घिमरा के झाड़ी लगे ले छी। ओहो घिमराो बड़ा काफी नीक से फड़े छै। समझलियै अहाँके
हँ
फेर लगेले छीये हम फूल उऊल देवाल के जड़ी में लगेले छीये फूल में गुड़ गुजबा फूल लगेले छीिये फेर लगेले छी, पीला पीला एगो फूल हो गेलै सूरजमुखी के फूल लगेले छी। छियै फेर अहाँ से बता दी आ, गेन्दा के फूल लगेले छियै, फेर धतुर होखल है धतुर
हँ हँ हँ हँ
आ फर पीरिियए हो ख लइ ओकर ओकर पेड़ लगेले छियै हम अहाँ से बता दी बहुत हँ बहुत फूल पेड़ पौधा ई सब सनैल के
अरे भइ यहाँके है ने थोड़ा छत पे सुूत कहै छी ने तो थोड़ा माथा दुखाइ छी बहुत दिन से सुतै छी तऽ ओ स की रहहि
हँ अहाँके दू सेकेंड रुक जाउ बोलू बोलू बोलू
हम
हँ
ह
हँ बोलियए ने
छत पर सुत रहै छी
हू
आ
हेलो हेलो
हेलो हेलो हली